हेलो
नमस्कार मित्र
नमस्कार कोना छी
हम ठीक छी
हू कल्हि समाचार मे साइबर अपराधक विषय पर एकटा विशेष रिपोर्ट देख लियौ ओहि रिपोर्ट से बुझााय जे मोबइल य इंटरनेट बढ़ैत उपयोग संग संग साइबर अपराध सेहो तेजी से बढ़ि रहल अछि
हँ आय के समय बहुत गम्भीर सामाजिक आ तकनीकी समस्या बनि गेल अछि लगभग प्रत्येक इंटरनेट उपयोगकर्ता के सावधान रहबाक आवश्यकता अछि
ह बहुत लोग मोबाइल पर अनजान लिंक खोली दैत छथि आ बादमे हुनकर बैंक खाता अथवा व्यक्तिगत जानकारी दुरुपयोग भय जाय त अछि
बिल्कुल साइबर अपराधी लोकसभक लापरवाही लाभ उठाबैत छथि ताहि लेल जागरूकता सभसँ पैघ सुरक्षा अछि
ऑनलाइन ठगीक कारणे कतेको लोको आर्थिक नुकसान उठाबय पड़ैत अछि
हँ फर्जी कॉल फ फर्जी वेबसाइट आ निकले संदेशक माध्यम बहुत लोग ठगी शिकार जाइत छथि
सोशल मीडिया सेहो कतेको नकली खाता बनायक लोक सब के परेशान कयल जाइत अछि
ई सलइ ब डिजिटल दुनिआमे सेहो जिम्मेदारी आ सावधानी बहुत आवश्यक अछि
बहुत युवक अपन ओ टी पी पासवर्ड आ बैंक विवरण अन्जान व्यक्तिके दैत छथि
ई बहुत पैघ गलती अछि एहन गोपनीय जानकारी कखनो केकरोसँ साझा नहि करबाक चाही
बिल्कुल किछु लोक नौकरी अथवा इनामक नाम पर सेहो ऑनलाइन ठगी करैत छथि
हँ एहन सन्देश पर विश्वास करबाक पहिने सत्यता अवश्य जाँचबाक चाही
साइबर अपराधक कारणे लोकसभक डिजिटल व्यवस्था पर भरोसा सेहो कम भए सकैत अछि
ई बात स ई बात अछि सुरक्षित डिजिटल वातावरण समाज विकास लेल आवश्यक अछि
विद्यालय सभमे साइबर सुरक्षाक शिक्षा लेल जाय तऽ बच्चा सब शुरू से जागरूक बनत
बिल्कुल नव पीढ़ीके डिजिटल सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी अवश्य भेटबाक चाही
सही कहलियै प्रत्येक व्यक्ति के मजबूत पासवर्ड आ सुरक्षित मोबाइल उपयोग करबाक आदत बनाबै चाही
हँ समय समय पर पासवर्ड ओ बदलाइ सेहो नीक आदत अछि
साइबर अपराध रोकबाक लेल सरकार सेहो निरन्तर प्रयास करि रहल अछि
बिल्कुल मजबूत कानून आ आधुनिक तकनीकी एहि समस्या कम करबा सहायत अछि
लोक सबके केवल आधिकारिक वेबसाइट आ विश्वसनीय ऐप पर उपयोग करबाक चाही
ई बहुत महत्वपूर्ण सुझाव अछि अनजान लिंक अथवा शांति संदेश पर क्लिक करब आ बचबाक चाही
हँ सावधानी अपनाबयमे सबसँ पैघ सुरक्षा छै
साइबर अपराधक जानकारी परिवारक प्रत्येक सदस्यके देबाक आवश्यकता अछि
सहि कहलियै जागरूक परिवार सुरक्षित परिवार होइत अछि
डिजिटल भुगतान करैत समय सेहो सावधानी बरतबाक चाही
हँ सार्वजनिक वाइ फाइ पर बैंकिंग करब से बचबाक चाही
मोबाइलमे सुरक्षा आ अपडेट समय समयपर रहबाक चाही
इसे बहुत रास साइबर खतरा से बचाव सम्भव होइत अछि
साइबर अपराध केवल आर्थिक नुकसान नहि बल्कि मानसिक तनाव सेहो उत्पन्न करैत अछि
हँ ताहि लेल समयपर शिकायत करब सेहो जरूरी अछि
जे कोनो साइबर ठगीक शिकार जाय ते तुरन्त सम्बन्धी विभाग के जानकारी देबाक चाही
हँ समय पर शिकायत करला से नुकसान कम होयबाक सम्भावना होयत अछि
हमरा लागैत अछि जे प्रत्येक नागरिक के डिजिटल रूप सँ साक्षर बनबाक आवश्यकता अछि
इन्टरनेटक सही उपयोग समाजक विकासमे बहुत योगदान दैत अछि
इंटरनेट समाजक विकास मे बहुत योगदान देत अछि
हूं मुदा सुरक्षा नियमक पालन सेहो ओतय आवश्यक अछि
बच्चा सबके मोबाइल आ इन्टरनेट उपयोग सही तरीका सिखनाइ अभिभावक जिम्मेदारी अछि
बिलकुल परिवारसँ भेटल शिक्षा सभसँ प्रभावशाली होइत अछि
साइबर अपराधक विरुद्ध जागरूकता अभियान चलायल जाय तऽ बहुत लोक सुरक्षित रहि सकैत अछि
हँ ई बहुत उपयोगी सुझाव अछि
एहि विश्वास पर विषय पर गप्प करबा हमरा बहुत किछु नव बात बुझबाक लेल भेटल
हमरो बहुत नीक लागल एहन विषय पर चर्चा प्रत्येक नागरिक लेल जरूरी अछि
आशा करैत छी जे लोकसभ डिजिटल सुरक्षा नियमक पालन करत
तखने सुरक्षित डिजिटल भारतक निर्माण सम्भव होयत
जागरूकता सावधानी आ जिम्मेदारी डिजिटल व्यवहारसँ साइबर अप अपराधक जेका समस्या बहुत हद धरि कमी कयल जा सकैत अछि
कल्हि अहाँ साइबर अपराधक विषयपर बहुत उपयुक्त जानकारी द लियौ अब ई बताउ एहि समस्या प्रभाव समाज आ देश पर कोनो करैत अछि
साइबर अपराध के कारणे प्रत्येक वर्ष हजारो लोक आर्थिक नुकसान झेलैथ छथि बहुत लोग अपन जीवन भरिके बचत सेहो ठगी के कारण ग गडा दैत छथि
ई केवल व्यक्तिगत नुकसान नहि बल्कि देशक अर्थव्यवस्था पर सेहो नकारात्मक प्रभाव छोड़ैत अछि
कतेको व्यापारी कम्पनी सब से साइबर हमलाक कारण भारी आर्थिक क्षति उठबैत छथि
बिल्कुल व्यवसायक गोपनीय जानकारी चोरी भेला से कम्पनीक प्रतिष्ठा आ कारोबार दुनू प्रभावित होइत अछि
छात्र सब सेहो कतेको बार फर्जी छात्रवृति परीक्षा अथवा नौकरी के वेबसाइट जाल मे फँसी जाइत छथि
ई कारणे विद्यार्थी सबके केवल आधिकारिक वेबसाइट पर भरोसा करबाके चाही
सोशल मीडिया पर फर्जी समाचार आ अफवाह सेहो बहुत तेजीसे फैलाओल जाइत अछि
हँ एहन अफवाह समाजमे भ्रम आ तनाव उत्पन्न कय सकैत छै
साइबर अपराधक कारणे लोकसभक व्यक्तिगत जानकारी सेहो सुरक्षित नहि रहि पाबैत अछि
ई कारणे डेटा सुरक्षा गोपनीयता बहुत महत्वपूर्ण बनि गेल अछि
प्रत्येक मोबाइल उपयोगकर्ता समय समय पर अपन मोबाइल अपडेट करबाक चाही
बिल्कुल सुरक्षा अपडेटसे बहुत रास डिजिटल खतरा कम भए जाइत अछि
कतेको लोक कमजोर पासवर्ड रखैत छथि जाहि से खाता हैक होयबाके सम्भावना बढ़ि जाइत अछि
हँ मजबूत पासवर्ड आ दूस्तरीय सुरक्षा अपनाबै बहुत आवश्यक अछि
सार्वजनिक स्थानक वाइफई से बैंकिंग अथवा महत्वपूर्ण काज नहि करबाक चाही
ई बहुत नीक सुजाव अछि सार्वजनिक नेटवर्क पूर्ण सुरक्षित नहि होइत अछि
साइबर अपराधीके नीत नव नव तरीका अपनाबैत छथि
ई कारण ह लोक सबके सेहो समय समय पर नव सुरक्षा जानकारी प्राप्त करीब
विद्यालय आ महाविद्यालय मे साइबर सुरक्षा विषय पर नियमित ह कार्यशित ह
हँ युवा पीढ़ी जतेक जागरूक रहत साइबर अपराध अतेक कम सफल होइ
अभिभावक सब के बच्चा सभक इंटरनेट उपयोग पर सेहो ध्यान देबाक चाही
बिल्कुल बच्चा सबके सुरक्षित डिजिटल व्यवहार सिखनाइ परिवारक जिम्मेदारी अछि
कतेको लोक फर्जी ईमेल अथवा लिंक पर क्लिक अपन जानकारी गवा दैत छथि
ई कारणे प्रत्येक सन्देश ध्यान से पढ़िक कऽ निर्मक लेबाक चाही
साइबर अपराध रोकबाक लेल पुलिस आ विशेष साइबर सेेल सेहो लगातार
हँ मुदा नागरिकक सहयोग बिना पूर्ण सफलता सम्भव नहि अछि
साइबर अपराधक शिकार भेलापर तुरन्त शिकायत करबाक चाही
बिल्कुल समय पर शिकायत करला से अपराधी धरायल जा सकैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे डिजिटल साक्षरता प्रत्येक नागरिक लेल आवश्यक अछि
इ सही बात अछि हिजटल ज्ञान आइ समय मूल्य आवश्यकता बनि गेल अछि
साइबर अपराध केवल शहर मे नही गाम मे सेहो बढ़ैत जा रहल अछि
हँ इंटरनेटक जतेक फैलत जागरूकता सेहो ओतेक बढ़ब आवश्यकता अछि
प्रत्येक व्यक्ति के अपन बैंक खाता आ मोबाइल मोबाइलक सुरक्षा स्वयं करबाक चाही
सही कहलियौ सावधानी अपनाबै मे सभ से पैघ सुरक्षा छै
हमरा विश्वास अछि जे सही जानकारी से सतर्कता से साइबर अपराध मे बहुत कमी आनल जा सकैत अछि
हमरो ई विश्वास अछि जागरूक नागरिक के सुरक्षित समाज बनबै छथिन
एहि विषय मे चर्चा कऽ रहल बहुत राह उपयोगी जानकारी भेटल
हमरो बहुत प्रसन्नता भेल एहन विचार विच विषय पर चर्चा सहयोग माँगै छै
प्रत्येक विद्यालय महाविद्यालय आ कार्यालय मे साइबर सुरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण होबाक चाही
हँ नियमित प्रशिक्षण से लोक सब डिजिटल रूप से आओर सुरक्षित बनत
समाज मे जागरूकता अभियान सेहो चलायल जाय
बहुत लोग साइबर ठगी से बचि सकत
आशा करैत छी जे भविष्य मे साइबर अपराध कम होयत
हमरो इएह आशा अछि आधुनिक तकनीक आ जागरूकता से ही सम्भव अछि
आइक चर्चा बहुत ज्ञानवर्धन रहल
हमरो सेहो बहुत नीक लागल
सरकारी कार्यकर्ता आ कार्यालय आर निजी संस्था मे सेहो समय समय पर साइबर सुरक्षा परिशिक्षण होबाक चाही
हँ बिलकुल सही कहलियौ साइबर अपराध से बचावक उपयोग पर बहुत उपयोगी जानकारी दे लियऽ अभी बताउ जे भविष्यमे एहि समस्या के निपटाबन लेल दश के की की कदम उठाबके चाही
प्रत्येक मोबाइल उपयोगकर्ता अपन फोनमे केवल विश्वसनीय एप्लीकेशन डाउनलोड करबाक चाही
ई बहुत नीक सुझाव छी नव पीढ़ी से एखन से सावधान रहत तऽ भविष्यमे सुरक्षित डिजिटल समाज बनत
एहि विषय पर गप्प करब हमरा डिजिटल सुरक्षा महत्व ओरा निकास बुझायल
बिल्कुल